हेलो
फोन फोन लगते ने रहै छलै
आ
नै ओ लिंक जे भेजल लखिन हन ओ ग्रुप मे ओ लिंक पर मे जे क्लिक करे छियै न से किछो एहन शो नहि करै छै
फोर्म भरै ले लिंक भए जा सालक
हँ
अहाँ के टास्क अभी नहि आयल छलै
नहि कहाँ बात केलियैये मैसेज केलियै हन ग्रुप मे तऽ ओ मतलब लिंक भेजलखिन लिंक अहाँ क्लिक करबै ने तऽ ओहि पर मे अहाँ अपन एड्रेस पता नाम फोन नम्बर ई सब डालबै तऽ अहाँके पूरा भऽ जायत लेकिन कहाँ किछु भऽ रहल छै करै छेलै
ओ गूगल ओ लिंक है देखू ने मोबाइल ओ हम बुझाइ मुजफ्फरपुरसँ बोल रहल छी
अच्छा
नाम हमर अंशु भेल अहाँके की नाम भेल छै
हमर नाम प्रीति अय
कहाँसँ बोल रहल छियै अहाँ
हम दरभंगा जिला सँ
हूँ खाना पीना भऽ गेल
हँ सबकिछु भऽ गेलै अहाँ सबके भेलै
लाल कलम
अहाँ सभकेँ भऽ गेलै हेलो
आओर सब बताउ
आओर सभ ठीके छै आओर सभ अहाँ कहियौ
ओ जबले फॉर्म नहि भरात ने नाम पता अहाँ नहि देबै अपन एड्रेस नहि देबै तबले टास्क नहि आयल छल तऽ बहुत जरूरी बहुत जरूरी
तऽ ओइ लिंक पर मे कहाँ बि किछो एहन भऽ रहल छै ओ लिंक पर मे क्लिक कऽ रहल छियनि तऽ किछो एना छै ओ नहि करैत छनि से बात छै ओ लिंक परमे किछु किछो एहन हेते तखन ने मतलब नाम पता डालऽ वाला एतै फार्म तखन न डालबन ओ सब किछो एहन भए नहि रहल
मतलब बोलियौ ने जे लिंक भेजलखिन हमरा कहियौ कि दोसर लिंक भेजे ले ई लिंक नहि कछो कर रहल छै खुलबे नहि कर रहल छै दस मिनट समय दियौ परत
आ
फोन चलेब यौ
हँ दस मिनट चलऽ दियौ अहाँ सभके तऽ भऽ गेल हेतै पूरा ने
आ
आँहां सब के टाक्स पूरा भ भ गेल?
नहि अभी नहि पूरा अभी दसे गो भेल छै अभी बीस गो बाकी छै
अरे वाह हमरा तऽ एको गो नहि भेलैए हम तऽ किनको नहि केलियनि हेँ
आइ त सब ने अहाँ जल्दी तल्दी कर लेबै एक दिन मे दस गो कॉल करबै अपने तीन दिन में तीस गो उबिया जाइ छैय ने आदमी।
हँ भए जाइ
एकेगो बात बतियायके है।
केत हँ एकेगो बात कते याद बात
केते आदमी सब आदमी से तऽ उहे बात बतियाएके कोइ आब जान पहचान अ मतलब रहलक आदमी के तब ने कुछो कुछो फैमिली के बारे मे चाहे कुछो बतियक आ अनजान आदमी से अहाँ की पूछबय नहि पूछबय समझ ना आबै छलै।
हँ तऽ आओर की ईहे सब दिक्कत भऽ जाइ छैय।
कोनो आदमी के बुरा भी लग जाइ छलकै कोनो आदमी के नहियो लगै छलै।
न लेडीज से बात करे में कथी बुराई। की की बात ओहिमे थोड़े ने किछो बुरा चाह किछु भी हँ जेन्स सब छथिन हँ।
तऽ जेंस जेंससो सब अप अपन अपन पत्नी के दए दे छल जो बात करू।
हँ आओर सब किछु करै छीय अहाँ
आब किछु नहि कर रहल छिये से
अच्छा
हमहूँ तऽ एखन बौआके ट्यूशन से लऽ कऽ एलहुँ हेँ आब ओकरा खाना खुआएब। खाना खुआक फेर सब आद सुति जाब आओर कामे कि छैै ऐतबे काम करू दुपहर के एखन धूपो बहुत रहै छै ने बहुत धूप ज्यादा रहै छै धूप मे की करबै बैस क एहि बढिया हम
दुपहरके समय तऽ सुतही वाला होइ छल
हँ
ऐसो धूप है इतना बाल बच्चा सबके बाहर लेके सुतही मे भलाई
बहुत धूप छै हँ धूप सब बढ़ियां सब के लऽ क सुति रहलहुं
ह बाल बच्चा जतना ह अभी ढ के अन्दर छलखिन ओतने ठीक छले
ओते बढ़िआँ छै हँ
सुझ
ओहि ल सबके सुता देलहु तऽ सब इमहर इमहर इमरम्हर केलक एहिसने चलू सब आदमी सुति रह ह
देखखने सुतै छल तखनी नेट बन्द कर दै छै ने तऽ कोइ ने कोइ ग्रुप मे से फोन करे रहल छल
हँ तऽ हम त फोन साइलेंट कऽ देलहुँ मतलब की कहैत छै जे ककरो फोन भी आयल ने तऽ बौआ सबके कान तक आवाज नहि भेल हिनको दुआरे मतलब ब कऽ देल साइलेंट कऽ देलहुँ जे हिनके सबके कखनो क फोन आबि गेल बौआ सब सुतल क नहि चाहे किछु भी ह जखने फोन के आवाज सुनत सबके ध्यान खुलि जायत मम्मी फोन मम्मी फोन सबस ध्यान जात बच्चा सबके तऽ आओर जादा ध्यान रहै छै फोन पर हमर बौआ सब कहथिन मोबाइल देखब तखने खाना खायब बिना मोबाइल देख
सभ घर वही हइ एज अहाँ अपने बात नहि कर रहल छियै आ हर घर मे बच्चा मोबाइल केटी सभ दिन मोबाइल देखतऐ अच्छा
त मोबाइले लेत तखने खाना खाइत ह
हँ सबके मोबाइल परहल छै आओर सभ अहाँसभ खा पी लेलहुँ
खाब प लेल छै गर्मी मे बच्चा सब गर्मी हमरा आर के लगे छले गर्मी लेकिन बच बच्चा के गर्मी नहि लगे छले बच्चा सब केतना मना करबै कतो मना करबै तैयो जाइत गर्मीए मे खेले ला बाहरे खेले ल भाग हमे तऽ अ भी दुपहर है तऽ सब टेबुल कोच दी भोरके देव दू फोल्डिं
अच्छा
खाना आर खाय लेल छलै आ पले घर घर प ग
क रहै छियै
हुँ मने अपने आ
हँ
ओ
अहाँ सभ ई ऐप के बारेमे केना पता चलल अहाँ सबके ई एऐप के बारेमे केना पता चलल
आइ सक्षममे हम पहिले जुड़ल रहल छलियै काम करै छलियै आइ
अच्छा
उ मैं जुईी दीदी ह की नाम जमूइ कें
अच्छा
साहे जी दीदी लिंक हुनक ले रहलखिन तऽ हमरा आर के ऐसहु कुछो पता चलैत रहे छै जे ऑफिस कें ऑफिस कें जे भी काम हम ऑफिस मे रहलिए कोडिनेटर रहलिए आय तक हाँ त तेरह हजार हमर महीना रहलक पी एफ कार्ड के बाकी पढ़े के चलते हम अभी छोड़ देले छली डिजाइने
अच्छा मुझजाप अपे
हँ मुजफ्फरपुरमे तीसे तारीख यह है तीस तारीखके रिजाइन लेली है
किया ददेलिए किया ने काम केलूँ
नहि ई टीचर वाला हम फोर्म भरले छी तऽ हमरा बी पी एस सी निकाले बहुत जरूरी छलै तऽ पढ़े मे हु ने नओ बजे जाइत रहलियै ऑफिस तऽ साढ़े पाँच बजे आबे छलियै त टाइम ओकरा बाद खाना पीना बनाबे छलियै थक जा रहल छल पढ़े के टाइम नहि ऑनलाइन क्लास करे ने िनर मे क्लास तऽ नहि होइत रहै ओहि च ते छड़ द नहि ओहेके तैयारी करै के चलते तक छोड़ली ह जइ दी
उरया
नव नवम्बरमे एग्जाम हयैत हमरा
अच्छा
अभी दू चार महीना तैयारी करबै तब ने ए्जाम बढ़िआं से देबै े नवम्बर मे एग्जाम हयत तऽ तैयारी करबी पहिले से बढ़ियां से तब ने ने एग्जाम एक बार मे न कल जाता है
तहन तऽ कहल तहन तऽ टीचर बनब अहाँ
ह
अ जे म त
ह
दस मिन नहि भेल ह ने दस मिनट नहि भेलै ने हो हेलो हेलो हेलो हेलो आवाज नहि जाइया की हेलो हेलो हेलो कोन हेलो